त
हँ कहि यौ हाल समाचार
बढ़िआं छै अहाँ कहियौ
ठीक छै आम के स्टेटस लगेने छलहुँं हैन
हँ लगेने छलियए आइ लेलकै हन माँ किनलकै
हमहूँ एखइनते लऽ के एलियै हन आम कहे छलै हमहूँ दीदी के जलेबे अखने हम स्टेटस लगा के आयत बर्दाश्त नय भेलै तऽ खा लेलकै हँ
ओकरे काइट खोट के डिजाइन बना के लगेलियए
हूँ की सब करै छियै
भुजिया कटलियै हन अखने दाइल भात अल्लू के भुजिया बनैत छै
अच्छा। जल्दिये बनै यआइ
हँ भैया अबै छै ने चिमरिया गेल छै ताहि दुआरे से दुइए बजे राइतमे गेलै भुखले हेतै भरि दिन ताहि दुआरेसँ आइ जल्दिए बनै हइ खाना
हँ
ओर सभ कहियौ अहाँ कथी करै छीयै
हमहुँ जायब आब जल्दिए हमहूँ कनि झाड़ू सब मारि लै छियै एहिके बाद जेबै तऽ खाना आब हमहुँ चढ़ेबे
हेलो
हेलो
के भैया फोन करे है बड़का होइया
कर दियौ हम मैसेज कऽ दै छियै मोबाइल से जे हम बात करैत छीयै एखन
पर दिऔ इहो इहो अथी करते रहे छै क जाउ ने हम करे छियै मैसेज
ओर सब कहियौ
ओर सब ठीक छै
आइ दिल्ली के मौसम केहन अछि
बड्ड गर्मी
इम्हरो आइ बड्ड गर्मी छै बहुते धूप छलै भिनसरे से उगल
हमरो हालत खराब कने छै
दू बेर दोकान गेलौ एलहु से म क दुखाए लगल छलै एतेक जोर मत पुछू
किया दोकान क गो
दोकान गेल छलियै माँ कहे छै ओ दिना देख देखलियै नहि हमहुँ छलियै फोनेप तऽ कहै छलै जे ब्लाउज नै या तऽ ब्लाउज नहि सी दैया
हँ
तऽ वएह ब्लाउज जे लग गेल छलै एगो धागा ब्लाउज सियल छलै हेम आ बटन करले छलै बाँकी
अच्छा
धागा लेलियए एगो फॉल्स लेलियै
हूँ
एगो हम अपना ल्य कानमेका लेलियै
ह बढ़िया अछि
एक बेर फेर गेलियै शेम्पू अथ सर्फ लए गेलियै सर्फ नइ छलै
अच्छा
जाजिम सब छलै हन सबटा एहिते गन्दा होए जा जाजिम सब चारि टा पाच टा जाजिम और छले से धुवलिये पयर पोछा सब धुअलिये
दिन में की सब बनल छल खाना
दिन मे छला बनल कंचक के साग भात आलू के चटनी
एह नीके खाना बनल छलै हन हमरा सबके कतऽ छै मशी में लिखल
बहुत दिन छलै भऽ गेल तऽ हम कहलियै बना अरकंचनके साग य सब्जी तऽ हमरा नहि नीक लगैया
हूँ बढ़िया अछिय अही सबके आऔर रोड के की हाल यऽ
रोड तऽ दू दिन से कहाँ के अबे मिस्त्री सब सामान आब तऽ पूरा काम न आइयो ने एले
कहै छलै आइ रौद उगल छै तऽ आइ औतै
नहि एलै कहाँ को एलै मिस्त्री और नहि एलै ईंटा तऽ देखे छै चोराइयो के ल ल जाय छै लोक सब राखल छै ईंटा से
हूँ
ओएह दुपहर में खेराह पर से अबै छलियै तऽ बजे जाइ छलै हेन से ओ कुसमार पाली भौजी आ ओ बड़हार रहली भौजी दूनटा बा गेले हन ईंटा के बिछबै ला रोड पर तऽ हम कहलियै मिस्त्री के काज छै ईसब तऽ ई किया करै छै तऽ कहलकै ईटा चोरा के लऽ लऽ जाइ छै से देखल नय लगै छै ताहि दुआरे से बिछबै छी
हँ रोड बनय छै तकर अथी नहि छै चोरबैयो लगल हे
हँ
चा नइ एना आर सब छै ठीक छै तऽ ओर कहियौ आओर यान मामी छोटकी चलि गेल बैंगलोर
हँ बेंगलोर गेलैय
ह तऽ नानि असगर या गाममें
नानी है सिलीगुड़ी में
अच्छा सिलीगोरी अ छै
हूँ
हम आइ पूछने छलहुँ भैया से जे मामी स्टेटस लगबैत रहैया फेसबुक पर
ओ गो पैन देखै छ अखन बारिश के मौसम छै ने आ घर दुवार सब ठीक नहि छै आ दूटा धिया पुता छै आ ओ छौउरी जे छै से बड़ खच्चर छैय
हँ अच्छा
बियाह में देखल ने जे एक डिबा सिन्दूर उझेल देलक
हँ बड़ा बदमाश छै
बरखत चर छै आ नानीक के हमेशा रहै छै तबियत खराब ओ खाली दौड़ दौड़ जाय आ लोगे म छै रोड मेन रोड
हूँ
दौड़ दौड़ जेतै ओहि अंगना जेतै ओ अ्गना जेतै आ नानी असगर कते पकड़तै ओकरा
हँ कतेक करतै ओ तऽ बुढ़िया बुढ़ भेलै आब
हँ आ घर दुआर सभ ठीक नहि छै ओतेक पानि बुनीके समय छै ताहि दुआरे कहलकै भरि बरसात अभी त तक बैंगलोरे आबि जाय ला तऽ रहते नानी छै सिल्लीगौड़ी मे
चलू ठीके छै आब तऽ छै अपन तऽ बात भेल जे केले छै अ त पूछने छै भैया से
इा
तै ने आब अकले छै रहेवला
आ माओ आब नवम्बर दिसम्बर से हम सिल्लीए गोड़ी जायत
क द ल
आ दिल्ली जाो आ चाहे सिलीगोड़ी जा बियाह छियै न न तू कह मौसी बेटीके
अहाँ सब नहि जेयबै
देखबै हमरा तऽ जाय के नहि मोन होइया बस से जाय जाय ह बस हमरा तऽ लगेया छुट्टी भऽ जाइया
हँ
देखबै ओहि टाइममे औतै तब सोचबै
ह नवम्बर दिसम्बर मे बियाह करै छै
हँ ओहिमे करते नीतू के आ अप्रैल सबमे करते राहुल भाईजी के
ठीके अछि जा दियऔ
आब आयल छले हन दुनू प्राणी तऽ कोई तऽ कोई जेबे करते
हू हँ कोइ नहि जेत तऽ फेर कहते जे नहि आयल
हुं
हमसभ तऽ गाम मे छेबे नहि करी आ जेबो करब गाम जायब कि ओतऽ जायब
ह आ दू दूटा बियाह छै छ महीना के अन्दर
हे ने छओ महीनाक के अन्दरमे छै छठि आओर लगााय जेबे करबै
तऽ तू के बियाह मे जेबै हम ओकरा लड़का अथी राहुल के बियाह मे थोड़ी ने जेबे लड़का बियाह मे नहि नीक लगैत रहै छै
आ अहाँ गेल रहियै ने अथीमे याय
हँ परथिवा बियाह मे गेल रहियै
हूँ
अहँ तऽ छलियै तऽ हम माँ आयुष नहि गेल रहियै
हँ
आओर सब कहियौ
आओर सब ठीक ह त आब हमरो साँझ पड़ि गेलै हमहु आब जायब झाड़ू मारब छत पर कपड़ा छै
कोचिंगसँ
हैया पढ़ै लए बैठल हन आयुष गोलू आप आयुषो के नीदे लाग जाइ छै हँ गेल छलै हम
हू
भोरे जाइ छै छए बजे जाइ छै ने
हँ ह
ताहि दुआरे नीन्द लागि जाइ छै आ याइ छियै जल्दि दालि भात आलू के चोखा बना दै छी
बना दियौ
ह दालो भात चोखा खा लेतै अपन सुति
गााँंव मे तऽ साग सब्जी सब एते महग भेले पूछू ने सागे सब्जी क हर चीज तेल नून मसाला हर
तेल बढ़ि गेलै हँ तेल दस परसेंट बढ़ि गेलै इम्हरो बढ़ि गेलै हन ओम्हर केना दैया तेल
एक एक सए अस्सी रुपैेएये
ह एम्हर दै छै एक सए पचहत्तर
उधरे ठीक यऽ तब
हँ पाँच रुपएया प ला काल्हि हमहुँ आनलियै तीन लीटर तेल आनलियै एक किलो रिफाइन आनलियै
एमहरो दै छलै एक सए पचहत्तर आ बढ़ि गेलै दस दिन से एक सए अस्सी दै हे
हँ सबचीज हमरो आरके साग सब्जी त सब महगे छै जे साड सत्तर अस्सी तऽ कोनो सबजी कम नहि
पिओज पिओज हटिया पर साँझमे मल्लाह कलै तऽ तीस रुपैेये दै छलै तीस बत्तीस रुपैेए आ उएह साँझेमे भायजी दोकानमे दै छलै पच्चीसे रुपैए आ भिनसर गेलियै तऽ बहुत पैंतिस रुपैयए कऽ देलके
हु हँ सब चीज महग भ गेल पिओज टमाटर आ तेल इमरो ज्यादा महग टमाटर रहथिन तऽ ओ एम्हर भऽ गेल छै अस्सी रुपैएये कतहु पचास रुपे एना छै कनि कनी सरल पाकल जे रहे जे पचास त फले दै छी
ह कहलियै सागे सब्जी खो अखन की करबै काल्हि बनेने छलियै ताहिम खेरही क सब्जी
हूँ
राजमा आनने रहि तऽ राजमा के सब्जी एक दिन बनेने रहि
हँ कथी करते लोग कहुना लोकके दिन कटे के छै
हाँ
े करतै किछु ने किछु त खबे करत अहाँके भैया कत्ते नाटक करैत छैथ सजमनि बनबै छियै तऽ सजमनि किया बनेलहुँ परवल बनबै छियै तऽ परवल परवल किया बनेलहुं भिन्डी बनबे छी त भिन्डी किया बनेलहुं आइ बनेलियै केरा के सब्जी तऽ आ केरा के सब्जी बना देलियै कथी बनेलिय
गाँंव घर मे तऽ चेलो जाय छै जेना तेना केनाहितो गो लोक खाइयो ले छै साग सब्जी